हेलो
हँ हँ की हाल चाल
ठीक छै अपन कहियौ
हमरो बड़ बढ़िआ छै यौ
ह गर्मी छै कनिक जादा
गर्मी के की कहू
गर्मी के की कहु अच्छा हमहूँ त परेशाने छी
आ अहूं सके लाइट नहि हय
अछि त चलबल
छलए हालांकि हमरा कोनो परेशानी नहि भेल लेकिन
गर्मी त कते करै छै हूँ बात सही छै
पुल रोपण करबै ने कनि
हँ बाजू
की करै छी
भानस करै छी
हँ
भनसा घर मे छी
अच्छा, आओर कहियै चाय पानी भऽ गेलै?
आब नौ बाजऽ वला छै तऽ चाय पानी नहि हेतै।
आ
आधा भनसो भऽ गेलै।
अच्छा चलू बड़ बढ़िआ बात
हँ धियापुता नहि उठले ह सुतले छै।
ओ
तैहि दुआरे नाश्ता नहि बनेलियै एखन।
ह आरो सभ कर
अहाँ की करै छी?
किछो नहि हमहुँ जाय छी। नै हेला पूजा पाठ करबै।
नहि अहाँ बुझाय छी फ्री ज्यादा छी फोन पर लाग जाय छी अपन भोरे।
हँ फ़्री तऽ छी।
ह दोसर तऽ एते फ्री नहि रहै छै ने मेन बात से छै।
अच्छा फ्री तऽ बौआ सभ रहबे करै छै कि झूठ कहै छी?
सब त नहि रहै छी फ्री
हँ आब नहि रहू से अलग बात छै। लेकिन जादातर लोग तऽ फ्रिये रहैय अपन।
भानस भात के करतै, फ्री रहतै तऽ?
ह
काज
होइ छै त से तऽ भगवान जानै छथि, के झूठ कहै छै।
केना कहऽ ई बात? भगवाने जनथीन
आर कहियौ?
ठीके बात छै। ठीक छै चलैय ऐ बड़ गर्मी छै।
कथी
बड गर्मी।
हँ गर्मी तऽ बड अछि बड जादा गर्मी लगैए
हू
मन तऽ गर्मीसँ बेकल लागैत छै की कहू, लेकिन की कऽ सकैत छी आब।
हँ, की है अहाँके कूलर की पंखा?
कथी
अहाँके की यऽ, कूलर की पंखा?
कूलर अइछ छै। कूलर
अहाँके गर्मी कम लगैत हेत।
हँ, लेकिन नहि, जेहने पंखा तेहने। अथी
अच्छा
हँ, मतलब जेहने पंखा नहि रहै यै, तेहने कुलरो। कोनो एहन ने जे हँ, कूलर बड़ नीक भऽ गेल आ पंखा बड़ खराब ने।
हमरो रहै पहिले कूलर, तऽ बड़ ठंडा हवा दे।
ने एहन किछु नहि होइ छै।
गर्मी दैए।
हँ, नहि तऽ लोकके बुझाइ छै जे ठंडा ठंडा हवा। लेकिन एहन लेकिन एहन किछु नहि जे जेने पंखाके हवा होइ छै हमरा। अथी मुनै मतलब जेना कि सूति रहैत छैै एते दिनसँ तऽ ने पता चलैया तऽ हम कहै छी जे तेना नहि होइया पंखा के हवा तेहने होइ छै कूलरो के हवा कनि मतलब पंख खा में तऽ ई छै अहाँ इमहर उमहर गुसकाओल य मे तऽ मारबा जइ के कहै छै नहि कहै छै
की कहै छै
मतलब जेर नहि होइ छै एहिमे आब की कहू हम अहाँके कते बात कहूँ
दुःखक बात
ह एकरा उमहर एमहर कहबै तब नहि लू म जकाँ एकठमा ऽ दियौ अपन रहत अथी भेल ओहन में थोड़े नीक लागे छै
उठे नै यैय
कथी
उठै नहि अइ
नहि कूलर केना उठत स्टैंड बनेलहुँ एकटा नहि बुझलियै तहन ओकरा हम अथी केेलहु लेकिन स्टेंडो अपन जे छै से काज तऽ नहि करै छै मतलब स्टैंड पर छै ने जे इम्हर उम्हर नहि कऽ सकैत छियै आ से छै
अथि नहि लागल पहिया
कथी कहलियै
पहिया नहि लागल अै
नहि पहिया तहिया नहि छै लागल
हँ दिक्षथ होइयै
हू की कहू कते चीज कहू आब अहिं
हू
एक तऽ गर्मी से बहुत बेहाल छै
कै मिनट भेल
ओ आरो की सब बनलै है खाना
खाना नहि भोजन हमसभ कहै छियै मिथिला के भोजन भेले
अच्छा की सब बनले है भोजन में
भोजन मे भात बनले यै आलू भात भात
हँ
आओर रोटी बनि रहल छै
ह
ओ सब्जी बनि रहल छै आलू आर मटर काबुली चना उबाल लिए काबली चना आर मट आलू के उसान देलियै
अच्छा हँ
परोड़ के भूज देलियै आब एहिस तरकारी बन
अच्छा
हॅं आब हमर ससुर नहि खाइ छथिन प्याज तऽ हुनका ले कनि बिना प्याज के बनेबै हँ कणठी छथिन बहुत दिनसँ लेने तें दुआरे कनि हुनका लऽ अथी कऽ बना कऽ
हां हां
तहन एहिमे प्याज के तड़का देबै
अच्छा
अहाँके की सब बनल से बाजू
हमरा एखन सच पूछू तऽ किछु नहि बनलै
अच्छा
हँ हमरा एखन जेछै किछु नहि बनला आ देखियौ बनै छै की बनै छै देखै छियै
अपने बनैब
नहि नहि हम नहि बनबैत छी हम अपने नहि बनबैत छी
अचछा हां के मैय बनबै हैत
झूठ किया कहू हम जे बड़ बड़ाइ हम लुटि लिअ जे ह हमही बनबै छी न हँ कनि कहियो कऽ जे राति बनेने रहू कहने हे रहू बात भेल रहै जे राति मे कनिह बनेली है
आ जे छै से भऽ गेलै अखन नहि बनेलै भोर पूनिका हम नहियै बनबै छियै
लेकिन राति के बनबै छियै
हँ राइत कऽ कहियो कभार बना देलु अपन
हूँ की करतै घरमे रहै छै तऽ नहि भऽ जाइत छै अपन गने लोकके हाथ तात बटा देब के चाही नैय बुझलियै
अच्छा हँ
ताहि लऽ कऽ बाकी तऽ कुनो बाते नहि देखियौ आ
निन आबै या
नहि नहि नीन्द नहि आबि रहल छै ने हाफी भए जाया से हाफी भए रहल
अच्छा हमरा सबके तऽ काज के पाछा हाफियो नैय आबै यै
ओ
ऐं आओर
अहाँ सभ तऽ बहुत
आओर सब ठीक छी
हँ हँ सब ठीक छै सब ठीक आहि कहियो की सब छै की हाल चाल छै
बड गर्मी छै तऽ की कहू हाल हाल सब तऽ बेहाल छै
ह गर्मी तऽ जे छै से बड्ड गर्मी छै बड्ड गर्मी की कहू आब गर्मीके तऽ कोनो बाते नैय
बड परेशान छी गरमी सऽ आओर सब
आर सब बहुत बढ़िया यै बहुत नीक
केना भोर भोर एते मन पड़ल
कथी
तऽ भोरे भोरे मोन केना पड़ि गेलौं
कहलियै कि जे कऽ लै छी अपन जे दू मिनट पाँच मिनट बाद भऽ जायत बारह मिनटके टाइम दै छै ओना कऽ लै छी किया अथी रहू की नौ मिनट तऽ भऽ गेल हन
ह ह राति तऽ बड टाइम लागि गेल रहे
हँ देखियौ आय के कतै अथी करै छथिन अ बतियैलिए तऽ नीक सऽ
अच्छा
हू हा होइ छै जे कनि कहियो कऽ अपन पूजा ओतबे चलैत छै अफर तफर जे अपन जाइय। तऽ तनी से हम नहि मालूम अछि अखन, लेकिन देखियौ की ओहि कखन तक। पैसा नहि जुड़ल हमरा एखन, लेकिन देखियौ आब।
अच्छा यै तऽ आ बतियाओ, के पैसा भेटै छै नै?
कथी
आब बतियाओ, के पाइ भेटैत छै?
हाँ हाँ, ई बतियेबे ने तऽ पैसा मिलत अहाँके अपन।
ऐ तऽ हमरो जोड़ि दियअ।
हँ हँ, जोड़ि देब, जोड़ि देब, किया नहि जोड़ि देब। इ तऽ आर सौभाग्यक बात के, जे अपन मैथिल भाषा के लोक आगाँ बढ़ा रहल अए। तऽ बहुत नीके बात।
ह ब बड़ खुशी के बात
हाँ हाँ
और
आर सभी तऽ बहुत नीक आए
हँ तखन अहाँ चाह पाइन पिलहुँ?
चाह नहि पील यऽ अखन।
चाह नहि पिलउ।
हम चाह नहि पीबै छियै डेली अपन। कहियो कभार मन भेल तऽ पी लेलहुँ, नहि तऽ नहि, डेली नहि पीबै छी।
अच्छा बड़ा नीक बात ये चाह नै पिबय छी बड़ खुशी के बात
हां हां हा
खुशी के बात नहि पीबै छियैसे साँझक चाह बड़ खराबी करै छै। बड़ खुशी के बात जे चाह नै पीबै छी।
हँ हँ, नहि पीबै छी हम। कहियो कभार मोन भेल तऽ पी लेलहुँ।
चाह बड़ खराबी करै छै, बुझलियै? लोक बुझै नहि छै।
खराबी तऽ करबे करै छै, लेकिन आब की कऽ सकैत छी? कियाकि अजीज भऽ जाइ छै, आदत भऽ जाइ छै, के नहि बुझलियै कते लोक की भऽ जाइया ने। चाय नहि पीबै तऽ निन्न नहि टूटत, चाय नहि पीबै तऽ जे छै से माथो नहि खुलत।